हेलो नमस्कार आइ हम गर्मी के छुट्टी के विषय पर चर्चा करे चाहे छी हमरा लागे छै जे विद्यार्थी जीवनक सबसे आनन्ददायक समय सबमे से गर्मी छुट्टी होइत छै
हेलो
हेलो
सच कहू तऽ जखन विद्यालयमे अन्तिम दिन शिक्षण छुट्टी के घोषणा करै छलाह तखन हमर खुशी कोनो सीमा नहि रहैत छल
हँ ओ छन प्रत्येक विद्यार्थी लेल विशेष छोट नाम सूनते बच्चो सब चेहरा खुशी आ चमकैत उठै छै
हेलो
हेलो
हेलो हेलौ
हलो हलो हलो
हेलो
हलो
हँ बोलो
आओ विद्यालयमे अन्तिम दिन शिक्षक छूट करत छलह तखन हमर खुशी कोनो सीमा नहि रहत छल
ओ क्षण प्रत्येक विद्यार्थी लेल विशेष होइ छै छुट्टी नाम सुनेते बच्चा सबहक चेहरा खुशी से चमकी उठैत छै
कल्ली कलहि हम अपन बचपन गर्मी छुट्टी याद कर रहल छलहु जखन हम सब भोरहिसे मित्र सबहक संग खेबाक योजना बनाबैत छलहो
बिल्कुल ओ समय मोबाइल आ इंटरनेट कम छल एहि कारण बच्च- बच्चा सब अधिक समय मैदान बाग बगी चा आम मित्र सबक संग बीतबैत छलाह
हमरा लगैत छै जे छुट्टिक समय बच्चा सब वास्तविक दुनियाईक अनुभव अधिक प्राप्त करत छैथ छथि
हूँ
कमोन
हमरा लगैत छै जे गर्मीक छुट्टी केवल आराम लेल नही बल्कि नव जीवनी छी सिखबाक अवसर सेहो होय छै
सही कहले हम अपना बचपन डायरी देखलु जांही छुट्टी दिनक बहुत आओर आस घटना लिखत छल
हमरा लगैत छै जे गर्मीक छुट्टी परिवारक संग समय बिताबय लेल सेहो महुत महत्वपूर्ण होइत छै हेलो
हेलो
हँ बोलो
ई बहुत सुन्दर आदत छै एहन स्मृति जीवन भर प्रेरणा आ खुशी दैत छै रहत छै हलो
हँ हमरा विश्वास छै जे गर्मीक छुट्टीक स्मृति जीवन भर मन मे बसल रहैत छै बच
सही बात प्रा सही बात प्रकृति समाज आ परिवार सह जुड़बाक अवसर एहि समय अधिक भेटैत छै
सही बात दिनचर्यामे जतेक समय नहि भेटैत छै छुट्टी मे परिवार संग बेसी केँ बातचीत करबाक अवसर भेटैत छै
कहलि हम अपन बचपन डायरी देखलहुँ जही मे छुट्टी दिनक बहुत रस घटना लिखल छल
कल्हि हम एक विचार पढ़लू छुट्टीे असली अर्थ केवल आराम नहि बल्की स्वयं केँ बेह तर बनाबै सेहो छै
हेलो
बिल्कुल ओ समय मोबाइल आ इन्टरनेट कम छल एहि कारण बच्चा सभ अधिक समय मैदान बगीचा आ मित्र सभक संग बितबैत छल
कल्हि हम सोचे छलु जे विद्यालय नियमित दिनचर्या मे जतेक स्वतंत्रता नहि भेटैत छै ओ छु टीक समय भरपूर रूपसँ अनुभव होइ छै
सच कहू हँ गामक खुलल वातावरण हरियाली खेत आमक बगान आ परिवारक संग बिताउ समय बहुत यादगार बनि जाइत छै
कल्हि हम सोचैत छलहुँ जे छुट्टीमे दादा दादी संग बेसी केँ बातचीत करनाय सेहो बहुत ज्ञानवर्धक होइत छै
बिलकुल ओ कथासभ केवल मनोरंजन नहि बल्कि जीवन शिक्षा आ अनुभव भरल होइत छै
हँ बुजुर्ग सभ अनुभव आ कथा जीवन महत्वपूर्ण शिक्षा दैत छै
सही बात नियमित दनाचर्यमे जतेक समय नहि भेटैत छै छुट्टीमे परिवार संग बेसी बातचीत करबाक अवसर भेटैत छै
कल्हि हम एक पुस्तक पढ़ि रहल छलहुँ जाहिमे कहल गेल छल जे छुट्टीक सिखबाक एक वैकल्पिक विद्यालय जेका होइत छै
बिलकुल प्राकृतिक सघ बतौल ओ समय मन आ शरीर दुनू लेल लाभदायक होइत छै
बिलकुल - बिलकुल हमरा लागैत छै जे छुट्टीकेँ समय केवल मनोरंजन नहि बल्कि आत्मोबल लेयो उपयोग करबाक चाही
सही कहलियौ ज विद्यार्थी अपन रुचि विषयपर कुछ समय लगाय भविष्यमे ओकर बहुत लाभ भोटे सकैत छै
कल्हि हम एक विचार पढ़ लियौ छुट्टीे असलियत केवल आराम नहि बल्कि स्वयं के बेहतर बनावै से हो छै
ई बहुत प्रेरणादायक विचार छै समयक सही उपयोग छुट्टीके आओरो मूल्यवान बना दै छै
हमरा विश्वास छै जे गर्मीके छुट्टी स्मृति जीवन भर मन मे बसल रहैत छै
बिल्कुल बचपनक छुट्टी मित्र सबक संग खेल परिवारक संग समय आ नाओ अनुभव सब जीवनक अमूल्य याद बनि जाइत छै
सही कलियए गार्मिक छुट्टी केवल विद्यालय मे विश्रामक समय नहि बल्की खुद सी एक परिवार आ यादगार अनुभव सबक एक सुन्दर संगम होइ छै
बिल्कुल गर्मक छुट्टी सबसँ पैघ विशेषता ई होइत छै जे एहि समय बच्चासब अपन पसन्द ते गतिविधि करबक पूरा अवसर छति
हँ काल्हि हम सोचै छलुँ जे विद्यालायक नियमित दिनचर्या मे जतेके स्वतंत्रता नहि बटैत छै ओ छुट्टीके समय भरपूर रूप से अनुभव होइ छै
सही कहलियै एहि कारण बच्चासब छुट्टी स्वरूप शुरू होय बाक सब परतिकछा करैत छथिन
सच कहू तेऽ हमर बचपनक बहुत रास सुंन्दर याद गर्मी छुट्टी मे जुड़ल अछि
बिल्कुल बच कनक छुट्टी दिन अक्सर जीवनक सबसे मधुर स्मृति बनि जयत छै
कल्हि हम याद कै रहल छलहुँ जे हमसब मित्र सबक सभी भोरी से साँझ धरि क्रिकेट फुटबॉल आ कतेको खेल खेलेत छल उ
हँ असामयिक खेल कूद केवल मनोरंजन नहि बल्कि स्वासथ नाहि आ मित्र कऽ सम्बन्ध से सेहो मजबूत बनबैत छल
हमरा लगैत छै जे गर्मी छुट्टीमे बच्चासब प्राकृतिक आओर निकट आबि जाइत छथि
सही बात गाछ पौधा खेत नदी पोखर आ खुलल आकाश बीच बिताओल समय बहुत विशेष होइत छै
सच कहू तो आगम बगानमे घूमनाइ आ पकाल आम तोड़बाक अनुभव बहुत रोमान्सिक लगैत छेल
बिलकुल गामा घरमे छुट्टी एहि पर प्रकर अनुभव शहरक बच्चासभ के गमक भेटत पैल छै
कालि हम सोचैत छलहु जे छुट्टी मे दास सभी संग बेबैठ के बातचीत करनाइ सेहो बहुत ज्ञानवर्द्धक होइत छैय‌
हँ बुजुर्ग सबक अनुभव आ कथा जीवनक महत्वपूर्ण शिक्षा दैत छै
हमरा लगैत छै जे छुट्टी परिवारक सदस्य सभक बीच सम्बन्ध मजबूत करबाक अवसर सेहो होइत छै-य
बिलकुल एक संग भोजन करनाइ घुमनाइ आ समय बितैनाहि परिवारमे अपनापन बढ़ैत छै-य‌
सच कहू तो गर्मीके छुट्टीमे कोनो नायका स्थान घुमजायब सेहो बहुत रोचक अनुभव होइ छैय
सही काहलै यात्रा से न संस्कृतिक लोक आना अस्त्र। तह न जानकारी प्राप्त होइत छै-य-
बिल्कुल बिलकुल कालि ह हम एक पुस्तक पढ़ि रहल छलहुँ जाहिमे कहल गेल छल जे छुट्टी बितयबाख सिखबाक एक वैकल्पिक विद्यालय जेका होइ छै
ई बात बहुत बहुत हद तक सही छै जीवनक बहुत अरास व्यावहारिक अनुभव छोट्टी समयमे प्राप्त होइत छै
हमरा लगे छै जे छुट्टी के समय बच्चा सब अपन छीिपल प्रतिभा के सेहो पहचानी सकैत छै ी
हँ कोनो चित्रकला सिकखैत छै कोनो संगीत कोनो लेखन आ कोनो लेखक क्षेत्र मे अपन रुचि विकसित करैत छै
सच कहू तऽ छुट्टी समाप्त होयबाक समय मनमे खुशी आ उदासी दुनू प्रकारक भावना रहैत छै
बिलकुल एक देश विद्यालयक मित्र सब के भेट कऽ उत्साह रहैत छै दोसर दिन छुट्टी समाप्त होयबाक हल्का दुख
हमरा विश्वास छै जे गर्मीके छुट्टी जीवनक ओ एदय होइ छै जकर याद लोक बर्खो बाद मुस्कान सङ् करैत छै
सही कहलिय गर्मी छुट्टी केवल खाली समय नहि बल्कि खुशी अनुभव से आजीवन भर साथ दहनिहार स्मृति खजाना होइत छैय
जी जखन हम गर्मीके छुट्टीके बारेमे सोचैत छी तखन बचपनक अनगिनत